हेलो।
हां कहू की सब होय।
किछ नहि बस बैठल छी, मतलब की पड़ल छी।
हाॅं हमू स्कूल छोर के केना छी।
अच्छा। अभी स्कूलसे छुट्टी भेल ये अहाँके। ओ अभी ऐबे केलिये नै।
हाॅं कनिदेर भेलैया।
खाना-पीना खेलके।
कहाँ खेलली।
बापरे भूखले छिये, अभी तक।
नहि-नहि झुट्ठे जे खेइना नै छिये।
अच्छा।
पेट भरले छै, तहि द्वारे नहि खेलयै।
रुक जाय परै स्कूल नऽ।
नहि मम्मी भेज दैय छै लग मे हेना।
हाॅं छोटका भाय पहुँचाबे।
हाॅ।
हाॅं लग पास मे छै, न तऽ।
एते दिनसे बनाब नई ने परै छै तई दूआरे।
हाॅं हाॅ। हम सब तऽ की करी बना ले छियै सबेरे दबाइ- बबाई। खायइके रहै छै, ने हमरा।
जेकरा घर मे खाय के रहै छै, से।
एखन हमरा कनि दबाइ खायके रहै छै न।
हाॅं अहाँके अखन टाइम से चाही हर चीज।
हाॅं।
ध्यान देने रहबै।
हाॅं हाॅं अगला महिना के इन्तजार छै।
हूॅं।
हे बाबू की कहू राइत-राइत के सुतल नहि होये एरेबा कष्ट भ गेल यऽ।
अच्छा इहो सब झेलऽ प पडे यऽ नै।
ई सब बापरे बाप। दू बजे तीन बजे रातिमे नींद परै छै।
एते सहे परैये सबके।
किछ नहि करल होते डाँरसँ तते दुखाइत रहत। भैर रैत तऽ मतलब कि बाथरूम जाइते रहु जाइते रहु एक मतलब। एबै कअल पर से फिर मोन हेत की फिर जाउ फिर एबै फिर जाउ। फीर जाउ बाप रे हालत खराब कऽ दै छैय।
सूट पहिने छियै की साड़ी।
उ फ्रॉक पेहेनने छियै गौनस टाइप के मंगा लेने छियै न। नायटी हमरा नैय पंसन्द त। मोबाइल से हँ नायटी हमरा नैय अच्छा लग देखैये मे नैय मोबाइल पर बड़ सुन्दर फ्रॉक सब लौंग लौंग
हँ हँ ठीक त करलु।
हँ तऽ वएह दूगो मंगा लेने छि
उहा कपड़ा मे कनि बॉडी फ्री रहै है।
बहुत जादा। एक दिन न कनि भिजल छेलै तऽ पहिन लेलियै कनी देर लए पूजा करे के छेलेै। तऽ पेन्न लेलियै कहलियै फेर बाद मे सुखते तऽ चेंज क ले बाप रे आधा एक घण्टा तऽ पेन्हली हमरा तऽ पूरा मतलब हालत खराब भ गेल रहे सूट पहनलिय से छुइट गेलै ने आदत अभी क कते दिन से इ पेनहै छियै।
आ फेर डिलेवरी डिलेवरी भऽ जेत ने त फेर सूट पेनहैय मे आराम लागत।
हँ हँ ताबत कुछ दिन इहे सब पेन्हबै फेर बाद मे सूट हूँ तऽ साड़ी हम नैय पेन्है छियै सूटे पेन्है छीयै।
ठीक त हैए साड़ी के बांधैत रहतय। सुट मे कामो करऽ मे ओरियाय
गेली न तब साड़ी पेहनली पूजा उजा रहल तब पेन्हली कुछ रहल तऽ। नैय त ज एना सुटे पैनहै छी।
बढ़ियां अइ ना कते के सूट के परमिशन नैय दैत रहै है तऽ कनि नैय ठीक लगै है।
छ से अपन जीन्स टॉप जे पेैन्है के या जे पेैन्हु लेकिन हम जीन्स टाॅप नेै पेैन्हने छियै न कुमाइर मे पैन्हबे नय केलियै त कुमाइर मे पेन्हबे नय केलियै शादी के बाद हमरा नै नीक लागैया।
शुरू सँ पेैन्हैत रैहतियै तऽ कनी नीको रहैता।
हँ तैयो कनि सासुरमे कनि सासुरमे कनि दिक्कत हुए लागैय हँ।
बड़या हें सूट के कपड़ा सब मंगा लिय अपने से सी ले
हँ पहिले त सी लेै छेलियै लेकिन फेर बौआ भेला पर मशीनो तऽ नैय छै नीक गड़बड़े छै आ बौआ भ गेलै पेट मे तऽ नैय न सीलयै कुछौ आब भऽ जेतै ताहि के बाद देखल जेतै।
हँ तेकर बाद आहाँके फुरसत हुअ देत बौआ तब ना।
उएह ने बौआ रहतै फेर किछ काम रहै छैय न। पंखा मोटर वला।
अच्छा।
अभी तऽ खाली सीलिंग फैन बनावे छियै स्टेंड फैन वाला मशीन नैय छिये से केने उठा केे मतलब खोइल खाइल के रैख देने छियै ऊपर मे छज्जी पर जगह दुआरे आ ओहो कहै छथिन जे अगला मतलब सीजन एतेै अगला सीजन ओकरो सेट कऽ देबै घर मे बलू तऽ कते काम होैय छैय घर के काम करू पंखा बनौउ। हँ अपन दुकान छै नऽ।
अच्छा।
तब तब उह मोटर उटर के रिपेयरिंग होय छैय बनै छैय क्वैल सब।
अच्छा।
कोनो भी चीज पानी के मोटर रहैै पंखा रहै कूलर, फ्रिज सब कुछ।
तब से छैय।
सब चीज के
हॅं।
हमर व्हाट्सऐप परके डी पी नै नैय हमरा बला नै हमर दुूल्हा वला रहय। ओहो भुइल जाइ छी। अ‌ ओ जे लगेने छथिन मतलब दुकान के अथी घीच के फोटो से कार्ड के नैय रहैया बैनर ओ के अहांके लागल की अहाँके मालूम हैत।
हमरा कुछो आइडिया नै है।
ओ अहाँके भाइ के पता होतय त
हमरा तऽ बस बुझल छल कि से टेंट चलेय छैय।
हं हं
ऐ सब दुकान दिया नै बुझल छल।
आच्छा।
नै ओन्नी कहियो गेलिये नै ओन्नी दिया कुछो बझलियै।
हं सही बात हय। नैय टेंट क टेंट तऽ हमर ससुर के छै।
हो
अभी ऊ अपने रखथिन ना
फेर ठीके ऐय घरमे बैठल बैठल भऽ जाए अहांके तऽ सोना चाँदी के भी काम आबैय न? से नैय करैय छियै तऽ।
नै त एतय नैय होइ छैय न ऊ काम एतय तऽ इहै पंखा बला छै तऽ पंखा वला स केलू।
हँ कोनो एकेगो करबै नऽ केते
पंखा बनाबे के सीख लेलिये। आ की करब जेहे काम होइत रहते सेहे न सिखबैय आ पता अय न की आइ काइल मे अकेले से नै दुनिया कटे वला छैय की
हं हं।
जाबत दु आदमी तीन आदमी नैय कमायत दुनु प्राणी नैय कमाउ त कोनो अथिये नै छैय। अपनो न नै न नीक लागत बैठल।
आ खर्चा तते रहय हैय से खर्चा मानवला रहेय हैय
अभी हमरा नै होइ छैय काम करल आ बैठल रहेय छी भरि दिन परल रहय छीयै। त बुझय छीयै अभी त दिक्कत है नै होइया करल आ जहिया करल होय छलै त फेर करय छेलीयै।
नै त जहाँ जेना अहाँ कोनो काम करय छेलियै पैसा देख लेने छेलियै आब कोनो काम नै करबै न त फेर सोचबे की पैसा नै आबेयै हाथ
हं तऽ सेहे दुआरे त हम एहि दुआरे त हम अपन दुल्हा ले कहलियै जे अथी कऽ दैला मतलब इसब।
अच्छा
हूं से हमहू कोनो न कोनो काम तऽ हमहूँ करबै न
हं हं।
त कहलखिन जे ठीक छैय तब फेर मशीन मंगा देलक भऽ गेलै मशीनके। साल भर ह साल भर भऽ गेल हेतेय पंखा बला मगबेलकय। पचास हजार के देलके इ। मशीन फेर पाँच हजारके देने रहेय स्टेंड बला। मशीन। समझलियै दुकान पर तऽ अपन छैहे।
घरो पर एल।
हँ घरो पर अलग अलग हेते करीब करीब। ई कहलियै कि हमरा तऽ बैठल भरि दिन पहाड़। कैट तऽ जेबे करतै की। लेकिन ओछ काम हमहूँ सीख लेब तऽ अच्छा रहतै न।
सही बात हइ कुछ पैसा।
हँ ठीक छै अपन तऽ खरीद देलखिन। तऽ अपन सीख लेली।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
हं एते तऽ सब बुझे छै एना तऽ गाँवो में सब बुझे गेल छै आ हमर दूल्हा के। इहे सब जे अबै छै दुकान पर।
हँ।
मिस्त्री वला काम करै छथिन मतलब मिस्त्रीसब दै छै बनबै लए से।
हँ हँ।
कस्टमर तऽ ओते नहिये एल जे हो अपन एल एल। मिस्त्रियो सब बुझै छै जे कनिया बनबै छै अबै छै बनबल। कहै मतलब कहै छै जे घरपर से लाबै घरपर छै तऽ। तब ओतऽ बैठल लै लए आयल तऽ पूछलक जे के बनबैया घर पर। तो कहि देलके कनिया धीरे -धीरे आब। हम सब बुझी गेलये चलू कोनो खराब काम थोड़ी न -
भाय ककरो घरमे जाक तऽ काम नहि करै छियै ने अपना घर के काम करै छियै न।
घर में बैठ के आराम से कर रहल छी।
वही तऽ।
हूँ। से बात छै।
अपना काम करमे कोन लाज।
हँ नहि तऽ।
अनहिते नहि दुनिया चलै हइ एते महंगाई के दुनिया में।
आब अहींके देखियौ मम्मी तऽ नहि किछो करै छथिन अहाँके की।
हुं।
तऽ कहियोसँ नहि केलखिन तऽ आब नहि निक लगै छैन पर अहाँकेँ तऽ निकलय पड़ल। भायके तऽ निकले पड़ले पप्पा के दि वोही न। अहाँके शादी भऽ जेतै तऽ फेर आओर पप्पाके दिक्कत नहि बुझायत। अभी मानि लिअ भाय सब नहि कमाइ छै तऽ। अहाँ जेहे कुछ कमाइ छियै। ओहे ने अभी बच्चा छै अहाँ जे कुछ कमाय छीयै ओहिसँ कनि मनी घर मे मदद भऽ जाइ छै।
हँ।
ल
हमर भाय आऔर बड़का होतै तकर बादे कोनो रास्ता लगते। एक दू साल तऽ दिक्कत
कथी हेतै?
बड़का भऽ जेतै इहो सब एक दू साल लगतै तब कोनो काम करतै। बिना एज के काम करना ठीक नहि न हइ।
हू बापरे से तऽ सही बात छै।
हूँ
आ अपन कोनो रहल बिजनेस तऽ चलू ओहिमे अपन लागल रहूं की।
हँ
अहाँके तऽ छललै पहिने दुकान तऽ बन्द भऽ गेलै की कर नसीब नहि साथ दै छै ने बाबू
बहुत दिक्कत होइ छै
तब बढ़िआँ दुकान रहैत छै सेहो अथी भऽ आ जेकर नसीब साथ द दे छै ओकर छोट मोट फुटपाथ के दुकान रहत। से से कते पााय वालला भऽ जाइ छै ओ आदमी ठ क लिय।
नहि तऽ अपना अपना भाग
ओह ने केकरा भागमे की छै नहि छै के जानल
हँ
तब आओर सब बढ़िआँ न?
हँ-हँ सब बढ़िया।
अहके तऽ अपन‌ इसकुल जाउ आउ जाउ, आउ जाउ, आउ फेर घर अहाँ पढ़ाइ करिते छियै न?
अखइन देखियो न एडमिशन हेते तब न।
तऽ फिर अभी से अभी से तऽ फेर बैठल रहबै।
की करबै।
ह नहि तऽ घर पर टूशन वूशन नहि आ बच्चा सब पढै लेल?
पढ़बे छी हम इसकुल के ते लम्बा टाइम है न।
ट्यूशन दै लए जेबै ओहिमे तऽ जाददा पैसा मिलत ने।
अरे होम टूशन ल बहुते आब ही पप्पा ने जाबी दे न
अच्छा
घर पर जाक कहेज नहि पढ़ाबे ला होम टूशन के अच्छा पैसाै अय।
हँ होम ट्यूशन मे तऽ एगो बच्चा के पाँच पाँच सए रुपआ दै छै।
एको हजार दे।
ओही त क रहल छै जेहन फैमिली रहल जेहन अथी रहल ओहि हिसाबसँ छोट बच्चा रहै छै तऽ आओर जादा पैसा लगै छै ओकर सभके।
हँ
क नमहर बच्चा समझदार रहत चलू एक बेर समझा दू समझ छोट बच्चा के तऽऔर ज जादा पैसा दे।
बच्चा मे माथा जे खराब होइ छै क कह हू।
हूँ।
लगो से लगो सब फरार भेले जा छै। हँ, कनी- मनी दूरी पर।
तऽ पप्पा ने जाइ दे छथिन?
कनिक दूरी पर रह हय
त उहै ने, राजेनगर में न।
हूँ।
तब। भ जाय छै कनि बेटी- बेटी -जाती के कनि दित त भ जाइ छै।
हँ।
माइ बाप गार्जियन के ने सोचे छै जे, आइ काइल जमाना नहि ठीक छै।